नमस्कार मित्र
नमस्कार-नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अपन बताउ
हमरो सब ठीक छै आइ हम विज्ञान आ तकनीकी के विषय पर गप करत चाहै छी कल्हि एकटा विज्ञानक कार्यक्रम देखलु तखन ई विषय मन में आयल
हँ विज्ञान आ तकनीक आइ काल्हक जीवनक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनि गेल अछि एहि पर चर्चा करब रोचक रहत
बिल्कुल सोचू आय से किछु दशक पहिले लोग जतेक सुविधा लेल घंटो मेहनत करैत छलाह ओ काज आइ मिनटों में जाइत छै ई विज्ञान देन छै
हूं बिल्कुल मोबाइल इंटरनेट कम्प्यूटर आ आधुनिक मशीन सब जीवन के बहुत आसान बना देल छै तकनीकक विकास गति सेहो बहुत तेज छै
हमरा याद छै पहिने चिटठ्ठी पहुँचे में दिन लागैत छल मुद्दा आइ वीडियो कॉलक माध्यमसँ हजारो किलोमीटर दूर बैसल व्यक्ति के तुरन्त गप कयल जा सकैत छै
हूं सही कहलिय संचार क्षेत्र में जे परिवर्तन आयल छै ओ वास्तव में प्रसिद्ध छै दुनियां पहिनेसँ बेसी जुड़ि गेल छै
शिक्षा क्षेत्र में सेहो तकनीकक बहुत यादगार छै आब छात्रा घर बैसल ऑनलाइन पढ़ाई सकैत छथि ज्ञान प्राप्त करबाक अवसर बढ़ि गेल छथि
बिल्कुल इंटरनेट पर हजारो पाठ्यक्रम उपलब्ध छथि जेके ओ सिखबाक इच्छा रहैत छै त ओ बहुत साधन उपलब्ध छै
चिकित्सा क्षेत्रो में सेहो वैज्ञानिक भूमिका बहुत पैघ छै आधुनिक मशीन आ उपचार पद्धति में से कतेको रोगक इलाज सम्भव गेल छै
हँ एहि कारण मनुष्यक औसत आयु सेहो बढ़ल छै वैज्ञानिक शोध निरन्तर नई नई सम्भावना खोलि रहल छै
हमरा अंतरिक्ष विज्ञान बहुत रोचक लागैत छै चन्द्रमा मंगल आ दूर दरक ग्रह सब पर शोध सुनि के आश्चर्य होइत छै
हँ अंतरिक्ष विज्ञान तऽ वास्तव में अ अद्भुत क्षेत्र अछि वैज्ञानिक क सभ ब्रह्माण्डक रहस्य बुझबक प्रयास में लगातार जुटल छथि
काल्हि काल्हि हम कृत्रिम बुद्धिमता अर्थात ए आइ पर एकटा कार्य देखैत छलू सुनलहु जे ई तकनीकी भविष्य मे बहुत पैघ परिवर्तन आनि सकैत छि
हँ ए आइ आइ काल्ह जे बहुत चर्चाके विषय छै शिक्षा चिकित्सा उद्योग आ शोध लगभग हर क्षेत्रमे एकर उपयोग बढ़ि रहल छै
मुद्दा हमरा लागत छै जे तकनीकक उपयोग जिम्मेदारी से होयबाक चाही जतेक के लाभ छै ओते सावधानी सेहो जरूरी छै
हँ बिलकुल सही तकनीक एकटा शक्तिशाली साधन छै एकर सही उपयोग समाजके आगाँ बढ़ा सकै छै मुदा गलत उपयोग समस्या सेहो पैदा करऽ सकैत छै
एहि कारण विज्ञान केवल आविष्कार नहि बलकि जिम्मेदारी विषे सेहो छै मानवता के ध्यान मे राखी के तकनीकी विकास होयबाक चाही
बिलकुल विज्ञानक अन्तिम उद्देश्य मानव जीवनके बेहतर बनाबनै होयबाक चाही एहि दृष्टिकोण से शोध आ विकास बहुत महत्वपूर्ण छै
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा वैज्ञानिक भविष्य आ नै तकनीकी सबक प्रभाव पर ओरा गप कर बाकी छै
हँ बिलकुल तखन बताउ अहाँके अनुसार भविष्यमे कोन तकनीक मानव जीवनके सबसँ पैघ बदलाव आन सकैत छै
हमरा अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ए आइ भविष्य मे सबस पैघ बदलाव आनि सकैत छै आई बहुत क्षेत्र में उपयोग रहल छै आगा चली के एकर प्रभाव अओर बढ़त छै
बिलकुल बिलकुल ए आइ डेटा विश विश्लेषण शिक्षा चिकित्सा ह उद्योग मे बहुत उपयोगी साबित भए रहल छै वैज्ञानिक सब सेहो एकर क्षमता पर लगातार शोध कैर रहल छथि
काली हम देखलू जे कतेको अस्पताल मे एआई आधारित प्रणाली रोगक पहचान मे डॉक्टर सहायता रहल छै एहि से इलाजक प्रक्रिया ओर प्रभावी सकैत छै
हँ चिकित्साके क्षेत्रमे ई बहुत महत्वपूर्ण योगदान भए सकैत छै समयपर रोगक पेहचान भेलासँ बहुत जीवन बचाओल जा सकैत छै
हमरा रोबोटिक्स सेहो बहुत रोचक लगैत छै कारखाना अंतरिक्ष मिशन तक रोबोटिक सब उपयोगी बढ़ैत जा रहल छै ई क्षेत्र भविष्य में बहुत उपयोगी आगा बढ़त जैत
हँ सही कहि ले रोबोट कठिन खतरनाक आ बार बार दोहड़ाइ जैवक काज बहुत कुशलतासँ कै सकैत छथि एहि कारण उद्योग क्षेत्र में एकर महत्व बैरही रहल छै
ऊर्जा क्षेत्र में सेहो बहुत परिवर्तन आबि रहल छै सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जेका स्व्च स्रोत पर बेसी ध्यान देल जा रहल छै ई पर्यावरण लेल नीक संकेत छै
हँ बिल्कुल जीवाश्म इन्धन सीमे छति मुदा नवीनीकरणय ऊर्जा भविष्य्यक आवश्यकता छै एहि क्षेत्रमे वैज्ञानिक प्रगति बहुत महत्वपूर्ण साबित होयत
हमरा लागत छै जे भविष्य मे स्वचालित वाहन सेवा आम बात छै कतेको कम्पनी एहि दिशा मे काज रहल छै ई परिवहन क्षेत्रमे बदल सकेत छै
हँ जे ई तकनीक सुरक्षित आ विश्वसनीय बनि जाय तऽ दुर्घटना कम होयबाक सम्भावना बढ़ि सकैत छै यात्रा सेहो आरो सुविधाजनक भए सकैत छै
अन्तरिक्ष विज्ञान मे सेहो बहुत तेजी से प्रगति रहल छै वैज्ञानिक सब मंगल ग्रह पर मानव मिशनक सम्भावना पर काज रहल छथि ई सुनि के बहुत रोमांच होइत छै
वाह मानवता इसमे ई एकटा भुत पैघ उपलब्धि होइ ब्रह्माण्डक बारेमे जतेक जानै छै ओतेक नई प्रश्न सामने आबैत छै
मुआ हमरा लगैत छै जे तकनीकक विकास संग नैतिकता पर सेहो ध्यान देबाक चाही जे तकनीकक गलत उपयोग होइ समस्या उत्पन्न सकैत छै
हँ बिल्कुल सही विज्ञान आ तकनीकक शक्ति बहुत पैघ छै एहि कारण एकर उपयोग मानव कल्याण आ समाजक भलाय स ले होबाक चाही
सच कहू तो विज्ञानक यात्रा कखनो समाप्त नै होइत अछि हर खोजक बाद ओरा नई खोजक सम्भावना जन्म लेैत छै एहि कारण इ विषय हमेशा रोचक रहैत छै
हँ वैज्ञानिक सबसे सु सुन्दर बात ई छै जे ई जिज्ञासा के जीवित रखै छै प्रश्न पुछबाक आ उत्तर खोजबाक प्रक्रिया लगातार चल रहत छै एहि कारण विज्ञान मानव प्राकृतिक सबसँ महत्व महत्पूर्ण आधार मे स एक छै
बिल्कुल जखन हम वैज्ञानिक इतिहास देखैत छी तखन बुझायत छै जे हर पेघ आविष्कार शुरुआत एकटा छोट प्रश्नसे भेल छल जिज्ञासा वास्तवमे प्रगतिक आधार छै
बिल्कुल हमरा लगैत छै जे बच्चासबमे वैज्ञानिक सोच विकसित करब बहुत जरूरी छै हुनका केवल उत्तर नहि बल्कि प्रश्न पूछबाक आदत सेहो सिखाबय चाही
बिल्कुल वैज्ञानिक के सोच स लोग अन्धविश्वास से दूर रहैत छथि आ तर्क आधार पर निर्णय लेब सिकैत छथि ई समाज विकास लेल बहुत महत्वपूर्ण छै
बिल्कुल कनि एक विज्ञानिक वक्य पढ़लु जतेक हम सिखैत छी ओतेक बुझै छी ई जे कखनो बहुत किछु जानबाक बाकी छै ई बात हमरा बहुत नीक लागल
वाह ई वास्तव मे ज्ञानक असली पहचान छै सच्चा विद्वान हमेशा सिखबाक लेल तैयार रहैत छियै एहि कारण ओ निरन्तर आगाँ बढ़ैत छथि
सच कहु तो विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहि छैय ई हमर दैनिक जीवन सोच आओ भविष्य सब किछुसँ जुड़ल छैय एहि कारण एकर महत्व बहुत पैघ छैय
हाँ ओ तकनीकी की जतेक तेजी गति से विकसित रहल छैय ओते जरुरी अछि जे हमस सेहो सिखते रही आ समयक संग आगा बढ़ैत रही
बिल्कुल बिल्कुल चलू अगली बेर हम अन्तरिक्ष विज्ञान कृर्तिम बुद्धिम्ता आ भविष्यक तकनीक पर आरो विस्तार से चर्चा करब ओ विषय बहुत मनोरंञ्जक रहत
बिलकुल बिलकुल हमराँ सेहो बहुत उत्सुकता रहत आइ के चर्चा ज्ञानबद्रक रहल आ वैज्ञानिक के प्रति सम्मान आ जिज्ञासा दोनो औरा बढ़ि गेल
हाँ बिलकुल
हमरा लागैत छैय जेय बच्चा सबमे वैज्ञानिक सोच विकसित करबाक बहुत जरुरी छैय हुनका केवल उत्तर नहि बल्कि प्रश्न पूछबाक आदत सेहो सिखाब चाही
हाँ सही केल्हि जे मनुष्य प्रश्न पूछनाइ छोड़ी देत तो नइ खोज से हो रुकि जायत
सही कहलिय
ह
जखन हम वैज्ञानिक इतिहास देखै छी तन बुझाइ छैय जेय हर पैघ आविष्कार शुरुआत एकटा छोट प्र शन से भेल छल जिज्ञासा वास्तव मे प्रगतिक आधार छैय
हाँ बिलकुल जीवाशमेय इधन सीमित छथिन मुद्दा नवीनीकरणय ऊर्जा भविष्य्यक आवश्यकता छैय ई क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति बहुत महत्वपूर्ण साबित होयत
हाँ वैज्ञानिक सबसऽ सुन्दर बात ई छैय जे जिज्ञासा के जीवित राखैत छैय प्रश्न पूछबाक आ उत्तर खोजबाक प्रक्रिया लगातार चलैत रहैत छैय एहि कारण विज्ञान मानव प्रगतिक सबसे महत्वपूर्ण आधार में सँ एक छैय
बिलकुल ए आइ डेटा विश्लेषण शिक्षा चिकित्सा आ उद्योग मे बहुत उपयोग साबित भए रहल छैय वैज्ञानिक सब सेहो एकर क्षमता पर लगातार शोध क रहल छथिन
बिलकुल बिलकुल विज्ञान आ तकनिकी शक्ति बहुत पेघ छैय एहि कारण एकर उपयोग मानव कल्यण